हेल
हँ की हाल चाल छै तारेन्दर बाबू बाजैत छ
हँ हँ बजै छ
हँ बहुत दिनसँ मोन छल जे अहाँसँ गप्प कर लेकिन कोनो कारणवश गप नहि भऽ पाबैत छ तऽ आइ लेकिन समय निकालि कऽ हम लगेलहुँ तऽ आब तब जे अहाँ केहन छी अहाँ ठीक छ
कान टकाइत रहैया एकटा कान जेना लग नह कटाइत रहैया बहुत बेसी आ
सँ नहि देखेलहुँ की इलाज नहि करेलियै डॉक्टर साहेबसँ नहि देखेलिय
डॉक्टर साहेब से देखेबे एकटा डॉक्टर साहेब छथि एम्स मे हुनका से देखबे के अछ आओ देखेलाके दौरान जे जेना दवाइ देताह तऽहिए स हेतै किछ
अच्छा अच्छा आ किछु बीचमे सुनने रही जे अहाँके ऑपरेशनो त परेशन भेल तऽ स्वस्थ छियै ने चलै फिरै छियै ने आ
हू स्वस्थ छियै चलै फिरै छियै आब मगर दर्द रहै छै कनि कन
अच्छा तऽ फेर डॉक्टरसँ एकबेर देखा ले
हँ देखा लैबै डॉक्टर से देखेबाका के छ
अच्छा आओर अहाँ सबके भोजन पानि भऽ गे
अखन नहि भेलै भोजन आब हेतै कनी कालम
ओ आओर अहा के कार्यक्रम की सब हँ ह
जएह भेल सएह भेल नहि भेल तऽ आम चूड़ा तऽ छह
हँ भोजन भेटल नहि भेटल गृहिणी देलथ नहि देल अखनके सीजन सभसँ नीक अछि आम चूड़ा आ दूध खा लिअ भरि पे
ह
ह से सभ ओहिसँ कनि गृहिणियो सभके कनि भऽ जाइत छनि अपन आराम भेट जाइत छ जे काज कनि कम कयेलथि आराम अपन भेट जाइ छन आ जिनका ई दूध चूड़ा आम पसन्न छनि ओ ब अपन मोनसँ खा लै छथि मोन प्रसन्न भऽ क
खा लै छथ
ह ह
सएहसभ अछि आओर अहाँके कथी कार्यक्रमसभ चलि रहल अछि एखन
ऑफिसके काज करै छियै कार्यालयके सप्लाइके काज करै छि
अच्छा तऽ हर जगहस लाइ दै छियनि हर ऑफिस अथीमे कार्यालयम
जतय जतय लिंक बनल छै ओत अत दै छियै
अच्छ
आ जतय से लिंक जतय फोन आयल तऽ गेलो न तऽ फेर नबका कोनो होइ छै त बढ़ियां लगै छै खुशी होइ छ नया काज अबै छै तऽ सएह बात छै
आओर केओ कहैत छलथि ह जे की कहैत छै अहाँके दूटा बालक छथ ता मे एकटा केओ पढ़ाइ लिखाई कऽ रहल छथि इंजीनियरिंग क
हँ बी टेक के पढ़ाइ कऽ रहल छथि एखन ओतय की कहैत छै दिल्लीस एमस्त कॉे पस महाविद्यालय छै ओहिमे करै छथि पढ़ा
हँ तऽ बढ़िआँसँ पढ़ै छथि न किएकि माय बापके तऽ एकटा आशाधिये पुता होइ छथि
ओसभ उपरके ऊपरवलाके ऊपर छोड़ि दियौ ओ बढ़िआँसँ पढ़ाइ करै छै धियापुता मग प्रॉपर गाइडलाइंस प्रॉपर जे ओकरा भेटै छै अथ
ह ह नहि कनि गार्जियनोक के योगदान रहै छै तहन तऽ सभटा भगवानके महिमा छन
हू
अच्छा तऽ आओर अखन हँ चलू सबटा ऊपरवलाके महिमा छै ठीके रहत
ह
ह आओर बिआाह दानके कतहु नोत हकार आयलए कि नहि आयलए कतहुस
बियाहके लिन प पूर्ण रहै एकटा रहै एकटा परिवारेमे रह कलयाण पुर मे छै सेहो जदे हबमे परिवारेमे भेल रहै वएह भेल रह
ओ तऽ अहाँ सब कथी भेलियै अहाँ सब सोत भेलहुँ क अहाँ सब मतलब ब्राह्मण भेलहु
हमस श्रो श्रोत्रृ ब्राह्मण भेलये श्वेत भेलय
अच्छे अच्छा तहन तऽ अहाँ सबके बड इज्जत प्रतिष्ठा है तऽ अहाँ सबके तऽ बहुत अथी अछ
ह छैहे जे छै से छैह
हँ ह और की कहे छै कोनो लड़का तड़का छथि सोति मे नजरि पर जे बढ़िया का करैत तऽ होइत
सुतिमे छथि एकटा प्राइवेटे जॉबमे छथ पटनामे छथ ए गोटे करै छ नौकरी हुनका आइ आइ हमर भोरबामे आयल रहै हुनक कोनो लड़की सुन्दर होय तऽ ओ छथि अथी ओ कम्प्यूटरके करैत छथि कोर्स अथ कोर्स कऽ के ओ पढ़ाई अथी ्रॉ कऽ रहल छथि
अच्छा घर कतऽ भेलनि बालकक
सरव सीम
अच्छा अच्छा हुनकर पिताजी सब छथिन माता पिताभ छथि
माय छथिन पप्पा छथिन
अच्छा की करै छथिन
सेवानिवृत भेल छथिन बि बिहार विधानसभास से
ह अच्छा हँ तऽ हुनका विवाह करयके इच्छुकमे छथि जे विवाह करि हूं
विवाह करैके इच्छामे छथि
हँ किओ कहने रहथि हमरा तऽ हम कहलियनि जे एकटा छथि तारे दर बाबू हुनकासँ पुछबनि ओसभ ओएह लाइनमे काज करै छथि हुनका सबके जानकारी रहै छैन तऽ ओकर बाद हम बतायब अहाँके
आब लड़कियोवला जे होइ छै से ओहो चाहै छै कि जे लड़का जे भेटए से सुइयोग्य भेटए आओर लड़कोे होइ छै सुयोग लड़की भेट कटा दुनू बात छै तऽ ओहि बीचके जे मध्यस्थता छै बड़ा महत्वपूर्ण होइ छै ओ दुआरे लगभग ओहि चीजके सफल केनाइ बड़ा चुनौतीपूर्ण मानल जाइ छै आओर होइतो छै एखुनका समयमे खास कऽ क कि पहिने लोक ठै खुसिया क बियह करबा दै लड़की कओ क लड़
हँ हँ हँ तकर कारणो छलैया एकटा ह हँ नहि तऽ तकर कारणो छलै एकटा जे पहिले जमानामे बालो बच्चा लोकके बड्ड होइ छलैया तऽ ओतेक नहि लोक ध्यान दऽ पाबै छलैए बआह करबाके अइ बियाह कऽ दियौन आ आब के जमाना मे बाल बच्चा लोकके कम होबय लगलै या तऽ सब कनि पढ़ाई लिखाई पर कनि जादा हम भाग लगलैए तऽ आब ओसभ सभके इच्छा रहै छै जे एकटा बेटी अइ छथ तऽ हुनको कनि नीक जमायए हमरा हुए तऽ उएहसभ लऽ कऽ कनि भऽ गेलैए
हू हू
की करबै सभटा छै होबाक जे हेतै से हेबे करतै हू
तऽ
सएहै से यैछ
वए लगनके समयमे कनि रहै छै व्यस्तता लोक त सएह छै बात काज धन्धा रहल तऽ भेल काज
अच्छा लगनोके काज अहाँ करैत छी
ह फोटोग्राफीके करै छियै फोटोग्राफीके काज छै
हँ तहन तऽ अहाँके जादा जानकारी हएत कियकि जतय जतय लड़का लड़की ची के बारेमे जादा जानकारी हएत
हूं बहुत केश दाढ़ी आब पाकि गेलैछ फिल्ड मे
हा हा अच्छा शुरुए सँ अहाँ ई फील्ड अपन चुनि लेने छलहुँ हे
हूं चुना गेलै गलत
अच्छा नहि गलत कूनो काज नहि होइ छै काज कोनो गलत नहि होइ छै जे काज केलहुँ उएह काज सही छै तहन अह जे करै छी ओएहमे अपन पूरा अथी ध्यान लगाकऽ करू से होई छै काज कखनो छोट नै मानल गेलैए
हूँ
सभ तऽ अथी अफसरे नहि ने भऽ जाइ छै ने यौ सभ रङ्गके न दुनिआँ चलै छै सभटा केना एहि धरती पर सभ रंग के लोक छै
सही बात छै
आ सब रङ्गके जे लोक नहि रहतै तऽ गरीबके धनीकके बीच बीचइआ कऽ केना कऽ चलतै सभटा सभके मिला सभटा मिला कऽ भगवाने बने ने छथिन ने।
हूँ हूँ हूँ, सही बात छै।
तऽ सएह छै। ह।
एहिना, होइत रहै छै।
हँ, हँ।
तथापि, एहि फेर कोनो क्षेत्रमे छै, मोनसँ जे लोक काज करै छै।
हँ, हँ। हँ, तहि दुआरे काजकेँ कखनो छोट नहि मानी, आ अपना आप। के ई नहि कहियै कखनो जे हम ई काज गलत चुनि लेलहुँ। हँ, ठीक आ। एखन तक मानि लिअ, आइ अहाँ कहलियै जे हमरा एतेक दिन इएहमे जीवन बीतल तऽ हमरा लगै। पचास साल उमर तऽ भेल हेत अहूँकेँ आब तऽ जरुरे अहाँ बीस। पच्चीस साल सँ करैत हैब एहि मे?
हाँ हाँ, छियै।
हँ। तऽ तहन तऽ जे छै, अपन कम बेसी कऽ तऽ आब इएहसँ जीवन चलत आ दू चार साल आब। तऽ नहि, कोनो चेंज करब तऽ आब चेंज केलासँ तऽ किछु बदलऽवला छै नहि, समय।
हँ।
ई तऽ ताहि दुआरे काजके कखनोहु छोट नहि बुझहि। सभ काज ठीके छै, जे करै छी से ठीके छै।
आ।
हम।
तथा मोनमे होइत रहै छै, जे लाइन जे छै, से सही
से होई छै। आ भऽ जहन भगवाने कोइ कथु लए मोन नहि भरले। तऽ की करबै जहन की कहै छै, रावणेके कते सुन्दर पत्नी छलखिन। किना तऽ सीते, हरण कऽ लेलखिन।
समयके दोर छै जे एखन। एहन दौड़ छै, सम के जे आदमी यदि। मेहनत करै, तऽ आमदनी। के जरिया बैन सकै छै, मगर ओ जगह बढ़िआँ पकड़ेबाक चाही।
हँ-हँ, हँ। जगह बढ़िआँ पकड़बाक चाही, चाही।
हूँ।
तऽ कारी अपन चैल जाइत छै, आ छोटका बालक की करैत छथ अहाँकेँ।
छोटका बालक एखन नौ नौमी क्लासमे छथि। मेहनत सी मेहनत करैत रहै छथ नजर बिजर नहि लागै।
अच्छा।
हु, हमरा छोटका बालक। जे छथ सँ लगै छथ जेना हमरा छओ मासके छथि बाहरो रहै छी तऽ पुछै छियन
बड़ अहाँकेँ मानै छियनि हुनका
उ माने छै ने आ होइत रहए कि जे अखन छोटे छै त अखन जाके कतहु किछ छु लियन।
अच्छा।
की हाल चाल अछि छै, पूछै छियनि जेहन पूछैत छियनि कि हाल चाल अछि छै, ओ तऽ कहै छथि ठीक छी।
हँ, हँ, धियापुता जखन छोट रहैत छलैए जखन ओकरा मालिश होइत छलैए।
हूँ।
तऽ बच्चा सभ और हाथ पैर तानि देत जे हमरा और मालिश करे।
हूँ हूँ।
तऽ सएह होइ छै। ओहो एकटा आनन्द छै जीवनके ओहो एकटा छ
ँ धियापुता जे छोट छलय हमरा तऽ होइत छलै जे कखन पैघ हेत
हँ आ पैघ भऽ गेलए तऽ होइत हत जायब कखन छोट हेत
एकटा छोट बच्चा रहिताै घरमे तैँ एकरा हम छोटका बौआके ह
पाँच साल साँत साल बाद तहने आब हैत पोता हयत या पोती है
ह
सएह हए तऽ ह
हाँ हाँ एकदम हेतै कि हयबे करत सभटा महिमा भगवानक
मगर सवाल छै एखन बड़ मेहनत छै अखन बहुत बेसी छ स्ट्रगल लाइफ छै संघर्षरत लाइफ छै एख
ह कते ई भऽ गेलन कए साल भऽ गेलन बी ट
एक साल एक साल एक वर
अच्छे अच्छा दोसर ईयरमे कम्प्लीट भेलथ हे दोस
दोसर बर्खमे प्रवेश कल जतय आब दिल्ली कह आयब ओतय जे छै से जा क एखन छुटी छनि होस्टल मे ललाहा एखन मात्रिक में छथि
अच्छा हँ तखन सबसे भेंट घा करऽ लए अपन चलि गेल हेता ज अच्छ
पोतामहोसँ छनि पीतामहिोसँ छनि मगर माता मोसँ बेसी छनि कनि मातामा माता महीस ओर लगाव सभसँ हुनकासभ मानै छन हुनकासभ मानै छ चारो काजसँ बेसी मानै छ क स प्रिंस नाम छनि पैतृकमे मातृकमे रौनकन
अच्छा अहाँ की नाम रखने छिय
बौआ कहै छिएन ब